हेलो।
प्रणाम यौ भैया।
खुश रहु कहियौ?
की हाल यऽ गाँव सब ठीक ठाक यऽ ने
हँ ठीक ठाक ये हमरा गाँवमें पानि बड़ पड़ैए यौ
नैय नै हमर गाँव में अभी रुकल य किछ थम्हल य।
रातिेसँ हमर गाँव में पानि पड़ैत रहे लेकिन राति में लाइन नहि काटलक।
ओ नहि हमर सबके तऽ भरि राति काटलक ते तू सब पोखरि पर ने चल एबही हमरा लग
नाय एक बेर काटले रहे कोन फोन करलौ
हँ अहाँ अहाँ सब खड़ासमें एत से हमसभ सरसनबरसा लेलेे छियै।
साढ़े एगारह बजे लाइन कटलक एक टोम फोन करलौ।
हँ।
आ लाइन देलक?
अहाँ तऽ भरि राति जागले रहै छियै तऽ अहाँके तऽ पते हेएत कखैन कखैन लाइन काटलक यए हँ।
आरसब सब बढ़िए यऽ
अहाँके गाँवमें सुनैय छी भोज होइवला छैय यौ
आँ
अहाँके गाँवमें सुनैय छी भोजे वेला छैय।
छै यौ बोजैवला छै कहिया बजतै कि जन गेलियै हमरो सबके नहि पता यऽ
अच्छाह नहि पता यऽ
पन्द्रह दिनमें करत कि एक महिनामें करत कि छह महिनामें करत
अच्छा सएह छैय, अहूँ सबके नहि पता यऽ कए दिन में नखवाल हेत ओकर सबके
ना
आब नहि यौ बारह दिनमें होइ छैय जनलियै हमसभ तेऽ पंडित छियै तऽ हमरा सबके एतनीटा बुझल छै ने हँ बारह दिनमें होइ छै।
उम्म
हँ
चलू कम सँ कम ई तऽ यए ने अहाँके मालूम रहैए ई सब
हँ ई सब तऽ मालूम रहैए
कतय घुमैय छियै अभी आवाज अबैये
हे घुमय तऽ छियै एम्हरे गाँवें में छियै अभी हँ।
धार तरब गेल रियै?
नैय कहाँ गेलियै य।
केहेन हाल छैय यौ?
बढ़ियां छै हे यौ हमऽ पोखरि में जे माछ य
कोन पोखरिमें यौ? उम्म।
माछ जे यऽ की कहैय आहा बढ़ियाँ माछ यऽ।
मरबाबै छियै किये ने
हँ सोचले छियै मरबेबै आइ काल्हिमें जनलियै
बम बम लगैये।
हँ हँ बम बमे कहबै। जेे मारतै
हँ।
आ तखैन चलतै खाली माछ भात।
हँ हँ बिलकुल। समैयो छै मौस भात खौ सुतल रहू।
हँ।
अभी तऽ अहाँके सोनू कोटा तरफ जाय रहियै तऽ फेर इधर देखै छी।
हँ कोटे तरफ गेलियै रहे।
अच्छा।
हँ कोटामे फिंगर दए देलियै।
एते जल्दी आबियो गेलियै।
तऽ अहाँसभ देलियै कि नै।
आंय।
अहाँसभ देलियै की नै फिंगर।
हमरा नै रहैए ओहि सभसँ मतलब।
अच्छा। बड़ा, ओ हँ हँ। तखैन त टेंशन फ्री आदमी छी।
हँ।
हुं।
सहरसा जायके मन करे रहै लेकिन नै जाइ छी नरके छी।
हमरो आबि गेलै कपड़ा जनलियै।
यौ।
गेल रहे माधव के मम्मी गेल रहे तऽ लेने आयल हमर कपड़ा।
अच्छा हँ भरफोरी हेत ने।
हँ।
ओहिमे गेल हेब।
हँ गेलै तऽ हमर कपड़ा लेने आयल। कहलिए चलह तब तऽ जायके आब कोनो काजे नहि।
किये मनु मास्टर नहि गेल रहे।
नै मनु मास्टर गेल पूर्णिया।
हँ ओ तऽ घूटून भाइजी लग गेल रहे।
हुं कैक बेरा।
और सब कहियौ।
आर सभ की कही अभि आब पण्डितारायमे कर्मकाण्ड सिखै छी।
हँ।
हँ।
नास्ता सब कैर लिय।
नै नाश्ता सब कहाँ करलियै स्नान भए गेलैये।
हं।
स्नान पूजा सभ भए गेलैये आब नास्ता तस्ता
तैं एतेक सबेर उठ कऽ हमरा बते तऽ स्नान कहियो ने हैत।
अहाँ तऽ चारि बजे सुतते छियै, तऽ अहाँ के कोना हैत कहियौ तऽ।
हमरा स्नान करैके मतलब छी, सात बजे आठ बजे रातिमें।
जखन हमरा सभ, हम सबके जखन हमर सबके जखन उठयके टाइम होइ छै ब्रम्ह मुहूर्त में तीन बजेके तखन अहाँ सुतय लए जाइ छी। आहां तऽ थोड़ी हैत।
हँ इएह तऽ गड़बड़ यए।
हँ हम-सब ब्रम्ह मुहर्त में उठै -उठै ई उठै छियै तीन बजे अहाँ चारि बजे सुतै लए जाइ छियै तऽ नहि ने हेतै।
न कहियो नैह हैत।
तब किछ तऽ अन्तर भए जेतै।
हँ।
हँ इएह गप छ आब हमरा सबके जतेक हड़बड़ी रहय छैक। जे ओ अहाँके नहिये ने हेतै कतबो किछु करबै तऽ।
ला हे यौ भैया एकटा पुड़िया अभी लेने छी।
अच्छा! ऐं यौ
हँ।
तऽ कहलहुँ ई मोबाइल जे छैय
हँ -हँ।
ई काल छियै कि भगवान छी।
ई दुनू चीज छी, अहि से फायदो यऽ नुकसानो यऽ।
अच्छा तऽ अहिमे फायदा की ये से कहियौ हमरा।
फायदा ये कि हर समस्या के रिपोर्ट तुरन्त मिल जाय यऽ।
हँ।
पढ़ाय लिखाय के लेल एक नम्बर भेल।
हँ ई ऑनलाइन भय गेल।
आ घाटा ई ये आइ काल्हिके बच्चा जे छैय ओ जनम लेलक, जब तक ओकरा हाथ मे नहि थमेबै, तब तक ओ अन्न पानि मुँह मे नहि लेत।
हँ-हँ -हँ ई गप्प ठीक कहलियै खराब तऽ ई यऽ।
आ प्लस देखियौ अहाँ पर निर्भर छैय, अहाँ केना यूज करै ले चाहै छियै।
हँ से तऽ छैय हँ।
अहाँ पढ़ाय लिखाय के समस्या में मोबाइल के यूज करबै तऽ बहुत बढ़िया ये भरि दिन अहाँ देखैत रहबै रील तिल किछो से किछो। तऽ तब उ खराब छियै।
भय गेल।
हर चीज हर तरह स देखियौ।
बेसी आदमी जे छैय ने, इहे खराबे चीज रील तील देखै लय कीन लेलक मोबाइल जानलियै। आब पढ़ाय लिखाय से बेसी तऽ आदमी आब अहि पर रीले सब देखैत रहत।
करबऽ ना।
ऐं यौ भैया ई केरिया के बारे मे किछु बतबियौ ने, कोना की सब छैय। बढ़ियाँ से नहि समझलियै।
उ जे छैय ने बाद मे बात करब, ओकर चर्चा अभी नहि करू।
अच्छा! आर सब कहियौ, तब सावन मे एबरी डाक जाय छियै कि नहि।
हम डाक कहियो नहि जाय छी।
सामान्य मोटर साइकिल से।
हँ जायब अथी करै ले तऽ जरू जरूर जेबै। सेवा में सेवा के लिए अव
हँ देखियौ तऽ हमहूँ सोचले छियै, तऽ गाँवमे जे छैय दू- दोसर आ तीन सोमवारी देखै छियै पोस्टर पर छैय अति विशेष। तऽ सोचय छियै उहे दुनू चलि जाय छी।
हँ।
नहि नहि कयगो ने कहलियौ हम सब तऽ देखै छी स्वास्थ्य लय, कोनो हम सब तऽ जदि जाय बला रहत तऽ हमस सब दिन जायब चारो दिन।
हँ।
पानि बुनकक खेल स्टाट भैऽ गेलै।
अच्छा फेर ऊमहर पाइन बुन केे लागल।
हमरा सबके गाम दिस पानि बुन कऽ स्टाट भैऽ गेल।
अच्छा मतलब भरि राति अहाँ सभके पड़ल पाइन ने।
हँ ओ तऽ थोरबै रहैया।
तब तऽ हिलै देलक।
हँ ओहन कहबै पाइन पड़ल ओहन नै पड़ल। लेकिन हँ मिला जुला कऽ ठीके ठाक रहय।
मतलब रहै ने, भैऽ गेलै।
तैयो पैड़ जेतै तऽ किसान के फैदा भैऽ जेतै।
हँ से तऽ यै।
धान तऽ कमसँ कम रोपनि कएर लेबय।
हँ धान रोपनि भए जेतै। किसानकेँ ओतबा खर्चा नइ पड़तै।
हँ।
जतेक ओ टपटपउआ रौद रहय, ओइमे ओ पाइन पटबय रहय।
हँ- हँ तऽ ओइमे देखियौ खाली पाइने लागतै, अभी यदि पाइन दस बुंद पैड जाइ छै ने, जमीन भींगल रह तै तऽ दिक्कत नय रहतै।
आ हमर सबके गांव तरफ तऽ कतेक जे प हँ हमर सबके गाँव तरफ तऽ कतेक जे पहिला जे रोपलके रहै ओकर तऽ कनिटा आब धान के ऊपरलका सिस्ट ऊपरलका के देखा पड़य छै।
हँ तऽ देखियौ अभी धानके जे छै, ओ खराबी नय करतै।
हँ से तऽ छै।
यैह जे छै धन कनिटा अथी रहतिय तऽ टटैल धूप रहतिये तब जे, पाइन पड़तियै तब उ खराब छै।
हँ तऽ आब - आब कहै छै किसान सभ जे ई पाइन सुखलाके बाद यूरिया माइर देबै, कनि टा रहतै पाइन तैन। तकर बाद घस मार माइर देबै इएह सब। कीड़ा वाला सब माइर देबै दबाई। आब किसान सबके लेकिन सुविधा कै देलकै यै भगवान।
काफी भए गेलै तऽ, ई बारिश जते भए रहल छै ई सब फैदे छियै की।
तऽ जतेक मकय मे अथी करलकै ओतबा दए देलकै।
एते पाइन पड़ल माछ बला बेचे लै कहाँ एल यै?
नय आबै छै यौ, की करै छै की पता?
हम तऽ घुइम कऽ गेल रही मछलिएके जोगारमे कि देखै छी कतौ मछली टकरा जैत तऽ हम लेब।
आं
ओना तीन दिनसे हम लगातार खाइए रहल छीयै, सोचलौं आइयौ लईयै ली।
एहि उ सहरसा से आबे काल जे उ रस्तामे जे मिलै यै एकटा पुलवा पर
किया हमही नै लेने रही देखनय नै रीहे तीन सौ टका किलो बला।
अहां ओइ दिन जे लला रीहे
हां।
हां ओतय ओ बड़ी बढ़ियां-बढ़ियां माछ सब छै।
माँछ सब तऽ बढ़िया रहते छै यौ।
हां।
ओय मे देखियो कूनू दिक्कत नय छै, माछ ओतै एक नंबर सब मिलय छै।
हूं।